की हाल चाल
सब ठीक छै अपन कहियौ
अपनो ठीक अछि
आब तऽ बच्चा सभक स्कूल खुलि गेल हायत
बच्चा सबके परीक्षो शुरू भऽ गेल हन
अच्छा हमरा बच्चा सभके गर्मी छुट्टी से पहिलेहे भेल रहै
अच्छा एतहु बहुत स्कुलमे भऽ गेल छलै डी ए वी मे नहि भेल छलै
ओ अहूँके बच्चा डी एभी मे पढ़ैया
डी ए भी पढ़ै एकटा तऽ पैघ एकटा तऽ अपन दूटा मने हमर एकटा दियादिनीके बेटा आ हमर बेटी दुनू
ह हमरो बच्चा सभ डीएभी पढ़ैए
नजदीक अछि हमर सभके स्कूल नीक भेलै किएकि हर ईसभ रहै नहि छथिन आब कखयो मोन खराब भऽ गेलै कहियो बजबे छै, अनेरे बजा लेत किछ बच्चा। केलक तऽ अहाँकेँ बजा ले छै, तऽ नजदीक छै, तऽ
राँची मे तऽ श्यामली डीएवीमे छै ने। श्यामली डीएवीमे राँचीमे तऽ श्यामली डीएवीमे सेहो छै ने।
श्यामली डीएवीमे नहि अछि, कादरू डीएवीमे अछि।
अच्छा, अच्छा।
श्यामली दूर पड़ैए हमरा सभके। हमरा सभके कदरू मे छै, से नजदीक परड़े या हम सभरहु मे रहै छियै तऽ।
ह।
आर सुविधा छै, एतऽ से चलि जाउ अपन बैदलो जा सकैत छै। टेम्पो करब टेम्पुओ भेटत सभटा चीज छै।
बच्चा सभके स्कूल खुलि गेलै तऽ। एहि बेर तऽ उपनयन रहै तऽ कतहु गर्मी छुट्टीमे घूमय फिरऽ के भेलै ने बात। उपनयन लऽ कऽ नहि रहे छै, आब केना जेबै आब स्कुल बन्द भऽ गेलै फेर तखन उपनेनक तैयारी छै, ओतय जेयबाक छै, तऽ खन तन तीन लोक सभके काज दन्ध।
प्रत्येक दिन पढतै।
तऽ नहि भेलै पिछला साल गेल रही बाबा धाम हमस एहन संयोग रहै। जे हम अपन जीवनमे एतेटा अवस्थामे आइ तक नहि गेल रहहि बाबाधाम।
अच्छा, एते ने लगमे रहैत।
लगमे रहिके जे कहियै आ बच्चेमे कहियो गेल हेबै हमरा जे नहि मन एक बेर बुझाइय डेढ़ दू सालक अवस्था। खिसा मे जेना माँ सभके कहाइए। कहिया गेल छलियै तऽ गेल छलियै उपनयनमे कोनो। एकर बाद हम नहि गेल छलियै, तऽ एहि गेलहुँ अपने घुमै लए तब। हँ, दर्शन भेल गेलहुँ तऽ पहिल दिन तऽ हमर बहिनोके प्रोग्राम मने सभके मिलि कऽ। दू दिन का छुट्टी रहै सभके।
अच्छा।
त भेलै जे दू दिन ले मतलब आइ जाउ काल्हि रहु अपन। सुसंझका ट्रेन पकड़के आबि गेल तेना गेल। तऽ हुनकर पंडा हमर बाबूजीके जे पंडा रहथिन ओ नहि रहथिन ओहि समय मे कत गेलेल रहथिन कि कतहु रहथिन नहि रहथिन एतऽ। त हमर बहिनक के जे पंडा रहनि संयोगसँ। हुनका से ओ गप्प केलखिन तऽ ओ रहथिन तऽ ओ कहलखिन आ वहा से भुखले। भुखले अएब
अच्छा।
तऽ आइये दर्शन करा देब हम तऽ हमरा सभके इ हमरा ले पहिल बेर रहे तऽ हमरा ले बड म। कऽ कहे छै, रोमांचकारी अनुभव। कहियो कहियो गेल नहि रहि तऽ। कोनो नहि बड़ रहै उत्साह रहै बच्चो सभके कनीक रहै। तऽ भोरे एतयसँ ट्रेन छै, एकटा सात बजेमे ट्रेन पकड़लहुँ ओ डेढ़ बजे हमरास। के मतलब अढ़ाई बजैत बजैत हमस नहा धो कऽ। मन्दिर पहुँच गेलहु।
अच्छा।
डेढ़ बजे जसीढ़ी उतारलक तुरत पौने दू दू तक देवघर पहुँच। नहेलहु संजोगसे जतऽ टेम्पू रुकले। ओतै सँ दु कदम ह दू मिनट पर रहे धर्मशाला आ पाँंच मिनट पर मन्दिर
अच्छा ओतय त धर्मशालोसभ बहुत छै आ बढ़िआँ धर्मशाला सभ छै
बढ़िया छै त गेलहुँं नहेलहुँं मंदिर गेलहु संजोग से की रहे छै कि दू अढ़ाई बाजि गेल रहे त भीड़ कनिक
कम भ गेल छलै
कम भऽ गेल छलै तऽ हमरा तऽ पता नहि आब की कहब हम मने ओ वर्णन नहि कहि सकै कहै छी गेलियै मंन्दिर के अन्दर स जे त्रिशूल म पञ्चशूल देखलियै मन्दिरके पहिले तऽ जल तल लेलियै तकर बाद संकल्प तंकल्प नहि ह होबय लगै छै सब होब लगलै पंडासब करबऽ लगलय पं्चसूल देखल से तते कनाल तते कनायल जे कहि नहि सकैत छि मतलब पता नहि की हुए अन्दर मे हम बुझियै ने मने ई खुशी भऽ रहल हइ हमरा भेल दर्शन ते हँ की भेल एते केना एते केना जे तहियो फेर गेलहुँ तऽ पाछू बाटी गेट द क ओ लऽ गेला ओ जे पण्डाक के रहथिन जे आदमी रहथिन से अपन ओतय पूजा केलहुँ पहिल बेर देखलियै नीकलऽ के मोने नहि हुए आ पहिले जे लोको सबके मुँह से सुनियै ने जे बड़ भीड़ रहै छै बड भीड़ रहै छै बड़ भीड़ रहै छै तऽ हमरा मने मन डर हुऐ जे बाप रे केना लोग जायत हेते पीचा जाय छ कोई कहे छै
जाइ छै ताहि पर से डंटा सब मारे छै पुलिस सब हमहुँ मैर नहि खेलहुं एको बेर लेकिन मारै छै खूब आ ओ जे अथी मे पैस जाउ आहाँ ओ जे लाइन लग इ वाला मे आब त टिकट भ गेल हन न टिकट के बादो ओ जे मेन हुनकर गेट छे ताहिमे तऽ सब एके भऽ जाउ टिकटवला बिन टिकटवला अहाँ सब तऽ लेट से गेलहुँ ताहि दुआरेहके पाछू रस्ता से लऽ गेल तऽ दर्शन भऽ गेल आराम से जेना बाटे नीक निकलैत हेतै तऽ नओ बटे अहाँके पैसा देने हेत
नहि आब तिम्हरसँ बन्द भऽ गेलै लऽ गेल ओही बाटे लऽ गेल ओही बाटे जे रास्ता छै ने एकटा जे छै जे अहाँके पूरा सीढ़ी सबटा सीढ़ी ऊपर मे जे छत पर छै से सब पार कऽ के रेलिन तेलिन तखन आउ से नहि कऽ कऽ ओ सीधे बरंडा पर चढ़ाके जे सीरही मने ओ नहि अथी जेना देल छै टीना के सेड जेना ओहिमे सँ सीरही पर चढ़ि कऽ सीधे मंदिर मे घुइस जाउ ओ सीरही पार करऽ पड़त हँ ओ सीरही पार करय पड़ल लेकिन ओ सभटा सीरही जे रहै से नहि करय पड़ल
आ हमरा सभकेँ कहलक जे सीधा पल्ला करू आ माथ झाँपू ओ बुझतै जे कोइ ओकरे अङ्गनाके छिय घरके छियै तऽ ओने बाटे लगेल जेना बाटे कि निकलू पाइ लेलकै लेकिन पाइयो लऽ कऽ तऽ दर्शन करा देलकै ने तुरन्तमे ओते सीरही तिरही नहि टपय पड़लय लेकिन दर्शन भए गेले तऽ ऊहए बहुत पैघ गप्प छै आवाज कटै छै की